हेलो आवाजे जेतै हेलो हँ आवाज जाइ अछि।
हूँ हूँ
कहियौ।
ह बड़ नीक बनल यऽ।
खाना खा रहल छियै हमहु।
ह्म ह्म हिनका दलियै। बैसल तऽ ई बैसल की ह। सब बैसल छथिन ई सभ खेथिन तखन फेर बैसबै।
अच्छा अहाँ तऽहाँ लेटेस्ट छिय न्यूज अहाँ लेटेस्ट चैनल छैय ने।
हँ मोदीजी के दोबारा वाला नम्बर। की क सकै छियै की?
नहि हम देखा रहल छी।
ह खाउ। बढ़िआँ यऽ। बौ पानि दहीन पप्पा के। दही लेलखिन हेँ अपना लेल हुनको मीठ लगलैन ह। मिठ बहुते भोगलय हन आहाँ ओहि दुआार नहि देनव हन। टेस्टूप अते गन्दा लगय न ओ ख्यल हँ। से बुझाई छैय ने पाकल के नहि बनाबै छियै।
गलत गलती दुनू आदमी के छैय ने।
कोनो बात नहि एकेगो कहै छैय ने गाँवमे। जेहने मैया तेहने धिया से वाला बात
नहि सेमे गप भऽ गेलै ओहिमे मतलब कि। पहुँचियो गेलियै ओते जल्दी।
हँ हो
ओ बढ़ियाॅं यऽ निकाल कऽ आयल छलो की?
ओ सब आदमी घरके आदमी खा लेलखिन नै।
नहि ओ नहि खेलखिन ओकरा खा नहि खाय
अच्छा
बौआ अपन हिसाबसँ खाई छी ओकर बाते नहि छैय।
नहि नहि ओकरो खोबतै ने ई सब चीजसँ फायदा करतै बॉडीमे त कनि बढ़िआं भऽ जाइ छैय।
खुआ देलियै सेव कहलहुँ अपन हिसाबसँ खाइ छैय से कहलहुँ।
मगर एगो चीज अहाँ तऽ लड्डू गोपाल रखने छियै ने? तऽ जहिया लए हेबै तऽ ओतऽ एगो चीज बारऽ लेल कहने हैतऽ त कथी बारल यऽ?
किछु नहि हम एहन कोनो देखियौ नियम बहुत होइ छैय। हर चीज मे अहाँके अपना ऊपर अछि।
हँ हमूँ बहुत आदमी हम सुनैत छियै जे ओतय गेलाके बादमे नॉनवेज छोड़ि देबय के छैय।
हम कतहु जेलासँ थोड़े गेलियै हम हम तऽ देवघरसँ कोनो तीर्थ स्थानसँ अयबाक चाही हमरा इच्छा छला त तीर्थस्थान पकड़लखिन तऽ
नहि नहि बढ़िआँ हइ तऽ ओ सुतै ओतै छथिन मन्दिरेमे?
हँ हँ हँ
अच्छा अहाँसब लगमे नैने सुताबै छियै ने?
नहि
बहुत आदमी के देखै छै ने जे कोरा में ल के बिसतरे पर सुतेलैन सब चीज से हमरा नहि ठीक लगैत रहैया
उ नै नीक भेल ने
हँ के भगवान के भगवानी जकाँ पूजा केले तऽ बढ़िआँ लगै छै किने
जकर जे जगह छै उएह सही रहै छै ने
हमरा सबके गाँवमे तऽ आइ पातर पड़लनि हन
अच्छा की छलाह
आइ हमर सबके घड़ी पाबैन छलाए
अच्छा ह्म ओहिमे पूरी सब बनै छै ने
दाइलवाला पूरी आर खीर आर आम जेकरा आद्रा कहै छै लोकसब
आ् अच्छा आइए छलै
हमर सबके गाममे आइ मतलब कि अदराके जे छै घड़ी पाबनि कहै छै हमर सबमें जे बौआ किनको भेलै तऽ हुनकर मूड़नके दिन नहि तकाइ छै
अच्छा
तऽ घड़ी पाबैन हेते ओहिमे अहाँके बौआ के तीन साल भऽ गेल ये तऽ अहाँ ओहिमे अहाँ अपन मूड़न कऽ दियौ आ नहि गीत नाद किछ नहि होइ छै
नहि हमरा सब गाँवमे इहो तऽ नहि नहि होइ छै
चुपे छुपे गी राइतमे ओहो मूड़न होइ छै चोरौका मूड़न
हमरा सबके गांव होय छै हमर सबके काम वाली जे छै ने ओकरा ओत ओ दऽ जाइ छै संगे सङ्ग खीड़ पुरी सब
तऽ काली के तऽ मगर अपना घरेमे न होइ छै न
पता नहि हमरा सब गाँवमे नहि होइ छै
अच्छा आ हमरा जेनाकि ई एखन भेलै ने तऽ हमर सबके पंचमी जे हेतै से अहि- पंचमी के पन्द्रह वला पन्द्रह दिन के बाद जे आयत मैना पंचमी जिनका कहै छियै
हूँ
ओ पंचमी हमरा सबके होइ छै ओहिमे हमसब खीर घोर जाउर खाइ छीयै एहि पञ्चमीमे हमसब नहि खेबै और हँ नहि नहि ओहुके दू तीन दिन के बाद होइ छै मैना पंचमी ओ तऽ मधुश्रावणी ने हो गेलै ओहिके दू तीन दिनके बादमे होइ छै मैना पञ्चमी ओहिमे हमर सबके डोका नीमबू वगैरह जते चीज यए धर्मराज के चढ़ैत छैन आ आइ जे पातर पड़लैन हन से भोरो मे हमर सबके भगवान ओहे खेथिन बसिया खाना खेथिन काइलखुन ओह हमर साउस कहैत रहथिन जे भगवान वासी खायसँ गौरव नहि करै छै तऽ अहाँसबके कतेक गुमान यए हम कहि हमरा नीके नै लागया हमरा बहुत गुमान यै हम नहि खा सकै छि हमरा नहि खुवात कखनो भी अहाँ जे जे चीज बना भगवान ल धऽ देलियै ओकरा ओतऽ पातैर पड़तै ओकरा अहाँके दुबारा ख क यए केना अहाँ खेबै से सोचियौ आ हमर सभके पातरि जे पड़ैत छै तऽ ओहि घरमे गरा जाइत छै बाहर नहि निकलैत छै ओकर बर्तन बाहर नहि धुआइ छै ओहि घर मे धूआइ छै
अच्छा त उहो समेंन्ट नहि करल गेलै हैत ने
कहियो ने क सके छीे अहा ओई घर में मिस्त्री न जाय छै ओकर जे दिवालो बनय से घरबैये मिल के बनाबै छै
अच्छा
ओकरा दोसर केओ नहि बनाबै छै सबस बड़का जिद्दी उहे काम छिय सब चीज बना दियौ घरके अहाँ छोड़ दियौ एखन तऽ चलि रहल मगर हमसब सोचलियै जे कहियो मतलब दाइ जखन चइल जे नहि बाकी जे एगो अजिया सास छथिन से तऽ भगवानके कुल देवताके जााकऽ ग्ंगामे प्रवाहित करैत छथिन ने सौंप दैत छै लोक
हँ सुने छै नहि पार लागतै त आदमी की
हाय कियाकि हिनका सभसँ बड़का चीज छै जे हमरा सबके ओतय जे मर्दे पूजा करै छै
अच्छा आंय
ओहो मौँगी अहाँकेँ छू नहि सकै हन पहिला चीज दोसर ओ घरो के मर्दे निपते खाना जे आइ बनलनि हन पातरि के सेहो मर्दे बनेते कोनो चीज अहाँके मौगी नहि करतै हुनका छछारबो करतन आइ रङंगग भेल एथिन भगवान भगवान सिन्दुर पिठार आइये लागल हेतन हमर सबके ओतऽ सब चीज ओ मरदे करथिन तऽ अगर घर पर मर्द नहि रहल दोसरसँ कहबो करबै तऽ ओते छी अहाँके थोड़े ने कऽ देत बना थोड़े न देत एक त भरि दिनके - सहल आदमी जे पातरि देतै तऽ ओ तऽ सहबे करतै ओते चीज केना अहाँके कऽ देत आ ओहो गैसपर बनबो नहि करैत छनि चूल्हापर बनै छनि सबसँ बड़का ओ चीज छै
ओतेक मेहनत थोड़े कियो करत
बहुत मेहनत छैय आइ तऽ हमर देअवर केलखिन हँन अते पिताई छलथि अत पिताई छलथि हुनका लेल भगवान ओते काज झुठो के पीताइ छथिन आओर छहिये की आनो बुझायत रहै ई अलगे ओ जे केओ जाके बना देते ओ अपन दऽ दे
हँ ओ सही रहैते
ओ कनि अहाँके करहोमे ठीक लगैत छै एहिमे एक एक चीज अहाँके मरदे ओरियते हिनका पिअर धोतियो जे मर्द पहिनै छै से अखण्डे पहिनेै छै नहि रहल वो अहाँ दोसर दोसर नहि पहिर सकैत छै ओ किनको दऽ नहि सकैत छनि आइ काल्हि के धोती पहिने हे
ओहो मर्दे रंगतेय हेलो
धैल छै हँ
ओहो धोती मरदे रङ्गतेय
हॉं हह हमर सभके ओतय तऽ केने पहिने आ हम तऽ एतय दू दू गो तीन तीन गो दिवालीमे धोती पहिरलखिन हँ और अखन पहिनलखिन किछु ह्म
किछु विशेष नहि छै बहुत
बहुत जादा हमरा नैहरे में ठीक छला मगर ई बात नहि कहि सकैत छियनि कियाकि आब तऽ इहे हमर भेलखिन न सबसँ बड़का बात त ओइम मजा अइ ह कि जे जे आब अपन भेल से हुनके कहबै नहि जे होई ठीक छै मगर कहि छथिन मां सभ कहइ छलखिन हैं जे मतलब ई जे भगवान छथिन तऽ सभ भगवानके इजाजत इहे दै छथिन सेसँ बढ़िआँ हिनका कहियो भी अपमान नहि करबनि हम त बहुत डर लागैया जानली खालेलौ की नहि
हम खा लेलहुँं हम बहुत जल्दी हम खाना बहुत स्पीड खाइ छियै
हँ तऽ ओहि चीज हमहूँ पूछ रहल अछि छल कि नमकीन हमरा खेनाइमे हमरो अहाँ नहि देख सकैत छी कखन हम खेयलहुँ कखन उठलहुँ
लगैया हम बहुत जल्दी खाइछीे आब केओ केओ होइ छै ने एकदम खा रहल छी धीरे धीरे धीरे ओ हमरा म सकबा नहि या
जाक गाँव म गाजर बहुते खाइत रहे छै हमरा नै खुआइत रहेया ओ खाना खै पर बैसू तऽ हमर पप्पा कहैत छलथि हे जे मौगी खाइत छै से आ मर्द नहाय छै से केओ केओ देखयके जे देखलथि से देखलथि जे नहि देखलथिऽ त कोनो बाते नहि छै हम तऽ ओनाहिते खायते छी खेनाइ भऽ गेलै ई कहथिन घोटबे नहि घोटि जाइ छियै पानि पीबै छियै भऽ गेलै हमसं चबाबै छियै नून कहां छै सब्जी मसाला कोन पड़लै सब सुआद रहै छै हम कहलियै लैत रहू अहां काल्हि तऽ स्कुल सभ बन्द यए हेलो काल्हि तऽ स्कुलसँ सब चीज बन्द यऽ
हँ काल्हि बन्द छै
तऽ काल्हि आरामसँ छुट्टी मनेबै कि नहि काल्हि आराम स सब आदमी छुट्टी मनाउ नहि
एकदम मस्त
हँ आराम हमर तऽ काल्हि खुना हिनकर छुट्टी रहतै तऽ हम तऽ फेर ग्यारह बजेमे सुत कऽ उठतियै मगर हिनका ड्यूटी रहतनि त हमर त टाइम पर ही उठा के या से वाला बात भ जाइ छै